हेलो हँ की हाल चाल छौ दीदी गोर लगै छियै गोर लगै छियै आओर बताउ
सब ठीके हय
खान पियन भऽ गेल
हँ नास्ता पानि होइ गेलै तोहर आर हो गेलै
हँ हमरो भऽ गेल हमरो और सासू माँ आयल छथिन नऽ गाँवसँ बड़ चा बड़ चाची सास
तऽ तू अलगे रहेहो रही अच्छा
अलगे रहै हिये रहै छियै हँ तनिक दूर छै
अच्छा अच्छा ओ आ ओ गाँव पड़ै छै
हँ उ तऽ कनीक गाँव गाँव नहि टाउने पड़ैत छै लेकिन हमरा बेटी के स्कूल एम्हरे छै ने तहि चलते स्कूले हँ स्कूले लगल लगे लेे ले छियै घर
अच्छा अच्छा जैहे तऽ
हँ दस कदम पर स्कूल छै बु हँ बुतरू सभ अपने जाइ छथिन, अपने आबै छथिन, या? एर पापा पहुँचाबै लाथिन।
वैसेमे अच्छा रहै हऽ, अपने चलि जाइ छी, चलि आबै हइ, बच्चा अपने दिकमे। हँ, हमरो आर बच्चाके नजदीकेमे स्कूल छै। हमरो आर लइकनके नजदीके। बगलेमे पाँच मिनटकऽ रास्ता बस। अपने जाइ छै, अपने अबै छै, खराब छै हँ। दूरमे तऽ बढ़िया बढ़िया अछि। स्कूल मिलले हऽ, लेकिन बढ़ियाँ स्कूलसँ ने देखबे लड़की जाते। आजकल केतेक अथी डर लगैत रहै छै आदमीके।
हमहुँ एकदम। डरल रहै छियै, जेना अगल बगल लऽ लेब, से नीक रहत।
हँं तऽ ई डर सँ सभके डर लगै छै, भाई। डर सभके बैसल छै। इतने अथी बढ़ रहल छै।
हँ अहाँ केकरो पर भरोसा नहि करै छियै। कर सकै छियै ने, ड्राइवर पर नहि, गाड़ीके जे देखरेख करबैयऽ रहै छथिन सेक्रेटरी तऽ।
हँ टीवी मोबाइलमे देखिते इएह लगै छै। कि विश्वास नामक कोइ चीजे नहि रहल छै आब। पहिने विश्वास पर दुनिया चलैत रहै, आब विश्वास पर दुनिया नहि छै, किछो नहि छै।
सही कहलहुँ। दर तऽ क ल बस, सभ आर नीक छियै जेना। हमरा कहलहुँ कि बड़ दिन भऽ गेल दीदीसँ बात केने, तऽ सोचलहुँ कि तनि बात भऽ जाइत तऽ नीक रहत, हाल खबर लऽ लेल जाइत।
हँ, होइके चाही कभी।
तऽ आओर भोजन पानी बन गेल अहाँके?
हँ, दुपहरके शुरू कऽ लेलियै।
हँ, की बनि रहल छै? हँ, आय दीदी। तऽ कहल सभ कहै छै कि आषाढ़मे, चाहे बरसातमे। के सीजनमे अच्छा?
हँ, बैगन आ दही नहि खायके चाही हँ। सुनै छियै।
पिल्लू हो जाइ छै ई।
है
हँ पिल्लू हो जाइ छै। ई चलते
हँ हँ, सावन भादवमे दही आर नहि खायके चाही।
हँ, जल्दी पिलुआ जाइ छै ने।
हँ, सावन भादवमे दही आओर सभ किछु बन्द।
आलू बैगनके सब्जीमे तऽ हमरा आर घरमे दालके जरूरत ने। पड़ै छै सभ, हँ, एम्हरे। अपना दाल, सब्जी, भात, सब्जी तरकारी, भात खा लै छथिन। हँ हँ, टमाटर नीकसँ खूब डाल दै छियै दू गो, चारि गो, पाँच गो।
चारि गो आरामसँ दऽ।
ओहि सब्जीके मालिक तऽ टमाटरे छै।
टमाटरे छै हँ।
हँ, किछु नहि डालब अहाँ, जेना खाली पच फोरन दऽ देब, सूखा मिरचा दऽ देब, आलू आ बैंगन छौंक दऽ देब। छौंक दऽ आ ओकर बाद ओकरामे नमक हल्दी। आ एक दू‌ टा मने छौंकक पहिले पचफोरन के संग संग प्याज डाल देब आ ओकर बाद एक दू चार कली लहसुन कूच काच के डाल दो आ हल्का हल्का गोलकी जीरा पाउडर डाल के आ चार पाँच गो टमाटर दऽ के हमे बनावै छियै एकदम सादा
हँ
छै खूब नीक हँ खाली खटगर खटगर लगै छै खाहू मे आ सब्जी भात अपन खिलाय जाइ छै
हँ खैबे करै छै हमरो पर एगो हमर बेटी नहि खाय छै इहे सब दालि ओकरे ले बनाबे पड़ै छै हँ दालि बना देब तऽ बनाइ दै छै जो आइ सन्डे छै तऽ आइ त सब घर ही छै
अच्छा हँ हँ ओ तऽ हमर तऽ पैग बेटी गेल छथिन अभी आज हुनका ड्रॉइंग ड्रॉइंग क्लास आ डांस क्लासो रहै छै
अच्छा संडेके स्कूल मे
स्कूल मे ना बाहर इंस्टिच्यूट मे होवै छै हँ अलगे से क्लास करबाबे छियै ड्रॉइंग के और डांस के
ओ ठीके करै छै आजकल सभकिछु सिखा दयके चाही लैकन के
देखो दीदी जे ने
सबकुछ सिख
तब आ जेना आजके जमाना मे ने अहाँके बाल बुतरूके खास करके के बेटी के हाथ के हुनर होबे के बड्ड जरूरी छै
हँ ई बात तऽ ठीके कहै छियै
नौकरी चाकरी सरकारी नौकरी चाकरी जेना देखू तऽ ओ किस्मत के बात लेकिन जे अपन हाथ के हुनर होबै छै तऽ ओकरा आरमे तऽ
ह
अपन मेहनत अपन कमाइ होबे
हूँ हमरो और बेटी सिलाइ सिख फेर बड़ी अथि हम कहले अभी ने पहिल पढ़ि ले
अआ नहि सिलाइ सिलाइ लग तऽ अभी समय छै तो दसमा करे के बादे ओकरा आर मे हँ दसमा के पहिले न
नहि पढ़ाइ पर ध्यान दै
तब आ ई सब तऽ लम्बा कोर्स होबे छै ने ड्रॉइंग के डांस के छौ छौ साल के कोर्स होवै छै एकरा आरो मे डिप्लोमा डिग्री मिलै छै ने हँ हँ छौ साल के कोर्स होवै छै एकरा आर मे हर साल एग्जाम होवे छै अभी देखू एकटा ड्रॉइंग के एग्जाम भऽ गेल पिछला महीना अभी डांस के होइत होइत ई नओ उन्नीस जुलाई के
अच्छा
अगला एतवार के होयत तऽ फेर ओकरा आरसे ओकरा हँ पैघ बेटीके लिखबेेले छियै आ ओकरा आरमे सर्टिफिकेटो मिलै छै हूम्म आ जे अगर हँ आ जे अगर अच्छा रिजल्ट होइत तऽ भविष्य मे मानलियौ कि अगर से नौकरी चाकरी न भइल चाहे किछोमे अगर न करै सकलक बाल बुतरू तऽ अगर कोइ स्कूलों मे डांसौ सिखाएत चाहे ड्रॉइंगो सिखाएत न तऽ अच्छा खासा सैलरी मिल जाएत ओक
मिल जाइ हँ अपन काम कर लेतै कर लै छै बाल बुतरु हँ नहि, ठीकसँ करियै हमरा, आर ई सभ जानकारीए नहि छै।
न तऽ देखू, आजुक जमाना मे ने बेटीके एकदम सशक्त करेके चाही। बड्ड जरूरी छै, जेना कोनो मामिलामे बेटी कमजोर नहि रहै।
नहि रहैके चाही हँ। बेटी किएक कोनो चीजमे कम रहतै, बोलबे करै। सरकारो तऽ कहै छै बेटी पढ़ाओ, बेटीकेँ आगाँ बढ़ाओ, पढ़ाओ सभ।
हमर जे बेटी छथिन ने, ओ तनि आलसी छथिन। जे पैघ बेटी छथिन ने, ओ तनि छरफर हो जाइत छथिन। तऽ हमहूँ तऽ मेहन्दी क्लास ज्वाइन करबा दैती, लेकिन फेर ओकर पढ़ाइसँ ध्यान हटि जायत।
हँ ई बात तऽ छै।
हँ, एहि खातिर सोचले छियौ। जेना सातवाँ आठवाँमे चलि जायत ने, या मैट्रिक लिख लेत, ओकरा बाद। ओकरोमे ने छओ महीनाक कोर्स होइत छै, मेहन्दीमे। छओ महीनाक कोर्स होइत छै तऽ फेर ओकरामे एडमिशन करा कऽ आर कोर्स करबा देल जाय।
अच्छा अच्छा हमरा ई सभक पते नहि रहै छै, एना कोनो।
नहि, तऽ जेना अहाँ जे पूछ लेब, तऽ हम अहाँकेँ बता देब। आ बेटी स के तऽ देखू, बेटी बेटा पर ध्यान दै छी कि नहि। एहन तऽ आब दुनूकेँ जन्म देने छियै अहाँ। तऽ दुनू पर ध्यान देबऽके जरूरत छै, आ बेटी पर तऽ विशेष ध्यान देबऽके चाही। कनि बेसी ध्यान देबऽके जरूरत छै हँ।
हँ, दोसर घर जाय वाला छै, तेँ सभ चीजक हुनर होए के चाही, कतौ किछुओ कमी नहि रहबाक चाही। करलेतै
तऽ देखू दीदी, समय एक्के जकाँ नहि रहै छै, जेना माय बापकेँ। घरमे जे बाल बच्चा सुख भोगि लेलक ओ आब ससुरारीमे केहन परिवार मिलैत। का मिलतै, कैसन दिन समय अयतै तऽ ओकरा लेल बेटीकेँ तैयार कऽ कऽ रखऽके चाही।
हँ, ई बात तऽ ठीके कहै छियै।
तऽ कैसनो परिस्थिति आबै, कैसनो दिक्कत परेशानी आबै तो बेटी हमर सम्हारि लेत, सम्हारि लेत हँ। किएक तँ देखू, दिक्कत परेशानी तऽ सभक जीवनमे छै।
ऐबे करै छै हँ, दुःख सुख तऽ लगले रहै छै, जीवनकेँ एकरंग नहि होइत छै।
अब भगवान अगर दुःखके दिन देखेथिन तऽ सुखो देखेथिन, आ सुखके दिन देखेथिन तऽ दुःखो देखेथिन। तऽ दुःखोकेँ हमरा सामना करऽके पड़तै आब।
हँ
ओहिसँ हम भाग नहि सकै छियै।
नहि, नहि भागतै, कैसै ठीके कहै छियै।
हमहूँ आब तनि ध्यान देबऽ करबै।
नहि, बड्ड जरूरी छै, जेना हम तऽ ओ मने हमरासँ चारि पाँच साल प्लस होयत। बेटीकेँ बादसँ फेर हम नाम लिखेबा लेल शुरू कऽ देने छियै।
अच्छा अच्छा
जतेक हमरा आरकेँ बुद्धि होइ छै, जतेक हमरा आरकेँ समझ होइ छै, अपना स्तर पर तऽ हम कोशिश पूरा करै छियै, आब देखू, आगाँ भगवानकेँ मर्जी छै। तब ओ एही किस्मत गढ़ि कऽ पठौने छथिन, आगाँके दिन दुनिया ओही देखेथिन।
हँ, हमसभ तऽ खाली अपन पूरा करै छियै। बाकी तऽ करै छियै हँ। बाकी भगवानक हाथमे छै।
काल्हि हमरा आरकेँ ई अफसोस नहि होयत, दीदी, जे हम ई नहि कऽ सकलहुँ।
ई कऽ लेने रहितहुँ तऽ किछुओ करि लेने रहितहुँ हे, अपन पैर पर किछु करितहुँ।
तऽ ई अफसोस मोनमे केकरो नहि होयबाक चाही।
नहि ठीके कहे छै।
हमहूँ आब तोहर बात पर ध्यान देबै। आब हमहूँ ध्यान देबै हँ। इएह तऽ होइ छै, एक दोसरासँ बात करै छी, पूछै छी, तऽ बहुत बात पता चलि जाइ छै जे कामके बात छै। अच्छा लगै छै कि हँ, ई चीज होय। चाहे सही काम हइ बाल। हँ
आ देखू, बाल बच्चा कच्चा माटि होइत छथिन, जेना बचपन सँ जेहन। अहाँ बेटीके या बेटाके जेहन विचार संस्कार कार देब, जेहन विचार, संस्कार आ रख रखाव। सभ दिन ओ सीखैत छथि आओर ओहिना वैसने रहैत छथि। बाल बच्चा तऽ नहि हमरा। जे दादी छलथिन, से एकटा सूखा मिरच। चाभी नहि फेकैत छथिन, फेकले छलथिन, मने हमर मायके। घुसैत घुसबैत रहथिन कि नहि? मिरचाइ एक दुइटा छौंका लागि दालमे अहाँ फेक दैत छौ। सभ बोलि कऽ मिरचाइ उठा कऽ रखि दैत छथिन तऽ ओ। चीज हमरा आर मोन पड़ि जाइ छै क। कखनो कखनो जे मिरचाइ हम फेकल देखैत छी ने, तऽ हमरा आरके मोन पड़ै छै हँ।
ठीके याद आबै छै ई बतिया, कखनो कखनो एतय केना? कहैत रहथिन तऽ ठीके कहैत रहथिन।
सही बात छै भाय, जखन आज घरक जिम्मेवारी माथ पर पड़ल छै। ई दीदी, हमरा आरके एको कॉल नहि आबि रहल छै, हमे करब अहाँके।
ठीक छै, ठीक ठीक करबै, ठीक।
कह